हेलो हुं कहियो की करै छलौ?
ओहें के चाय पीबै छलौ।
एखैन चाय पिनै छलौ? दुबारा?
हां तहन कहलौ नै हमरा नै मन छलाए पीबै के ताए ने नै पीलौ, अंगना मे आएब ओता नै पिनाय छलियै हां आ माथ मे दर्द हुआ लागल छलै ताएं पीबा लगलिये।
हां भोरके जे आदैत रहत अगर केनको नै पीबू तऽ दर्द होबा लागै छै।
हां हमरा मोने नै होय छलाए पीबऽ के हमरा गैस से पेटमे दर्द होय छला।
हुं।
और सब कहियो खाना-पीना बैन गेल?
हां खाना बैन गेल, बर्तन धुआ गेल, आब बस पोछा रहल अय। आ कनि किचन साफ करबै आय तऽ कनि उहाए सब साफ करा के छै।
अच्छा।
कहलिये पहले कनि एक बेर बात कऽ लै छी तै के बाद करब।
ह एकर पाइ यूज क लेछि।
ही - ही - ही, ह तै केले नै पहिले दस पन्द दस बारह मिनट पहिले एमहर टाइम अथी करू तैके बाद फेर घुस्सब किचनमे।
ह तऽ हम तऽ बुझौ आब एहने मोबाइल लग नै रहै छै, तहने केकरो रिप्लाइ नै केलउ, या फोन नै रिसीव केलउ मतलब। नै तऽ हम कोनो काजो करैत रहलहु तऽ ककरो कये छेलौहे कए लै छि, की भऽ गेलै।
ह दश मिनट के, बारह मिनट रहै छै एगारह मिनट मे होइत - होइत कॉल कैट जाइ छै।
मिनट, बारह मिनट तीन चैयर सेकेंड हेत त कैट जेत।
अच्छा, लेकिन एक दिन में हमरा दसे मिनट प्रकटि गेल रहै दस मिनट
नेटवर्क कटल रहै, तऽ हमरा सबके त पहिल दिन दू एकोटा स बात दू गोटा सँ बात केलियै, तऽ चौदह चौदह मिनट बात भऽ गेलै ओ अपने कटलकै फोन तहन जाकऽ कटलै।
अच्छा आ हमरा दसे मिनटके बाद अपने कैट गेलै।
ओ नेटवर्क के प्रॉब्लम भ गेल रहै न तै दुरे। हमरो गाम में एक बेर जे महादेव के फोटो आ वीडियो छै।
हु कोन मे अहाँ के मोबाइलमे?
मम्मी वाला फोन मे, ओय ग्रुप स ओ जुड़ल छै। हम पंखा बन क दु।
आवाज ऐब रहल ऐय से कहलाउवे, कोनो बात नै ओना अहूं के आवाज अबेइया।
उ सब कहैत रहै छै बंन्द करऽ पैड़ जाइ छै, एखन वॉल्टेज ठीक छै तऽ इ पंखा उड़ै छै।
अच्छा।
इ मम्मी के छै नम्बर बुझाइये ग्रुप स जुड़ल। से अनलिमिटेड फोटो वीडियो छै, महादेव के ह।
ह त म्यूट कऽ दियौ ने ग्रुप के तऽ गैलरी मे नै जै।
मम्मी रखनेहे छै। ह गैलरी सँ हटा देनाइ जरूरी छै, गैलरीमे सब ऐब जै छै ओना ओकरा हु - हु। ओत तऽ सैह करै छै जे ओ तऽ अपन चेटे स्टेटसो लगबै छै, तऽ ओत ओ सैह बन्द कऽ देबै।
ह गैलरी मे नै एतै। ग्रुप मे सैह होइते छै, हमरो छै एक दूटा ग्रुप जे। ह त वेएह जेना बम्बई गेलउ तऽ ओत ग्रुप बैन गेल, जेना दिल्ली के ग्रुप लेडीज ग्रुप सब आब तऽ। एकरति लाइटो कटत तऽ दस मिनट मे भेजते। कैट गेलै, एना भेलै, ओना भऽ गेलै। हम म्यूट कक सपटाके चलै छी, के ओते गैलरी के भरे। आके डिलीट करे ओते।
ओहे जखन खोललिए से देखलिये अनलिमिटेड महादेव के वीडियो आ फोटो छलेहे, खाली विडियो महादेवे के। छलैन हे।
अच्छा।
बाबा धाम के रहै छै, कपलेश्वर के ह नहा लेल कै।
तऽ ओरिजिनल वीडियो रहैएये या मतलब डाउनलोड केल बला। तऽ ओरिजनल रहैये त हमरा भेजल करू न।
ठीक छै भेज देब, ओहि नम्बर पर सँ भेज देब आब, हम ओय पर सँ ऐय पर लेब से नै हैत हमरा बुते।
अ चाची वला नंबर से भेज देब हम अथी पर इंस्टाग्राम पर एडिट कऽ क।
अहाँ जे ओते हमरा से मांगने रहियै से अहाँ की केलियै यै इंस्टे पर डाले त किया ते व्हाट्सऐप पर ते हम अहाँके देखलहु नहि।
इंस्टा पर डललियै ओकरा। ओकरा तऽ जेना अहाँ भेजलियै आ बस ओहिना डालि देलियै लेकिन कनि जे एडिट-तेडिट कऽ के डाले छैय ने तऽ कनि भ्यूज अबै छैय जादा।
हँ- हँ।
त सेह छैय। चाची-चाची छथिन।
हूँ बहुते छैय फोटो वीडियो सब लेब तऽ हम भेज देब बड़ सुन्दर- सुन्दर रहै छैय कहियो कालके हम जे लगेने रहय छियै से मम्मीएमे सँ लेब मम्मी कोनो-कोनो भेज
अच्छा जे ओरिजिनल बला रहत ने
एहिमे ओरिजनले वला ग्रुपमे एबे करे छैय कपलेश्वर वला ग्रुप मे।
हँ अच्छा कपलेश्वर वला तऽ ओयमे ऑरिजिनल हेतय।
हँ भगवानके जे पूजा होइ छैन ने सएह बला।
तऽ ओ हमरा भेजल करू। ओ दिन जे अपने सब ओतऽ नहि गेल रहि उर्वशी स्थान तो जे श्रेया जे वीडियो बनेलैत चलैत वला कालीमेका ओकरा हम एडिट क कऽ अथी केलिये लेकिन कतबो हम इमोजी अहाँके मुह पर देलौ तैयो कनि नहि एमहर ओम्हर भइये जाइ छैय चलयमे ताहि दुआरे ओ हम डालबे नहि केलियै छोड़िये देलियै नहि डाललियै। हम अहाँ के भेजब देखबे, हम गानो लगा देने रहिए लेकिन ओ देखलियै इमोजी इम्हर स उम्हर एम्हरसँ उम्हर होय छलै चल छोड़िये दै छियै ताहिके बाद नहि केलियै। वाट्सप पर लगा सकै छी।
हँ लगए लेब अहा।
व्हाट्सऐप ज यूट्यूब पर तऽ डालबे नहि करैत छै तऽओहोपर डालि सकैत छियै।
फोटो सब छौगे मम्मी बड़ सुन्दर-सुन्दर महादेव के फोटो सब छैन अलग-अलग। हँ। कते भेजू बहुते छैय भेज देबौ न हम।
हँ जाय त वीडियो जे हयत वीडियो तऽ भेजबे करत।
हमरा पर व्यूज एनाइ बन्द भऽ गेलै से हम डालबे नहि करै छियै।
हँ हमहूँ ताहि लए नहि डालैत छियै। व्यूज एबते नहि छैय त हमरा नहि नीक लागेये डालोमे।
कते सुन्दर-सुन्दर महादेवके श्रृंगारो वाला फोटो सब छैन। दोसरो-दोसरो भगवान मतलब दू जगह के गैलरी ज खन देख य छियै से हमरा देखाइएै।
चाचीके बड़की चाची एलखिन हें। हुनका कते बुझियो ओ भान खाय ले सुनने हेबय कते झगड़ा बीचमे भेल छलै। ओ दीदी जे आयल छलखिन अदिति दीदी जे आयल छलखिन सपत तपत की कहादन एते भेलै जे अपन माय ओ बेटीके लड़ाइ भेलनि फेर मधुबनीयो बाली चाची ओयमे एड रहथि। अपन सबके भेल एखन फेर हुए पीसथिन हमरा सिलौट पर पीसै छथिन।
अपने पीसै छथिन कि। आब चाची सब नै न पीस दै छथिन, पीस क एखन चाचा गेलियै नहैयऽ लयऽ।
हैई तऽ ई टाइम, अच्छा राति मे खेथिन साँझ में, हे हुनका तऽ की कह कियो दारू नै दै छैन तैंअ नैय तऽ दारूओ पीथिन ओ। हँ। हम कहिते छीयै जे पीबते छथिन ओ।
ई दु अथी की कहे छै? दू तीन महीना पहिले ने बड खी छलै जे हमरा घर में, त ओई मे जे ऐल छलिखीन मक्कू त लैल रहथिन दू तीनटा गोलका गोल का देखलियै बोतल तऽ एकटा ईहो लेलखिन ओ बोतल।
गैय मैऽ गैय हम तऽ कहै छलियै गई ई पिबैत हेथिन पक्का।
कारी करी दू टा देखलीयै दू तीन टा गोल-गोल गोल-गोल बोतल, तऽ ई जाइत रहथिन ककरो देबाॅ लयऽ। ओ राधे नै अइ कपलेसर के तकड़ा बुझैऽ देबॅ, चाची केना-न-ह देखियौ हॉम ओ ओतऽ रहिये से नहि बुझलियै झोड़ा मे की छै, बुझलियै किछ हेतै झोरा में। आ कहै छथिन मक्कू हम बुझि गेलौं ओई मे की अई। हमरो एकटा चाही तऽ हम कहलियै की छै चाची? की लेथिन ई? तहन फेर मक्कू देलखिन लऽ कऽ।
बुझियौ।
कून शरीर छैन पता नहि।
सही में ई केना करै छथिन? आसचर्ज हमरा लागै यैऽ।
हँ तई दुआरे तहि दुआरे अदिति दीदी बाजै छथिन ने?
हँ तऽ अदिति दी तऽ सहिये बजै छै, बिना मतलब के जहां कि कियो जाइ छै कि लड़ऽ लगै छथिन, दोसर आदमी जाकऽ जहाँ बड़का का कहबै छैन कि ओ बड़के का सँ लड़ऽ लगै छथिन, त ओई आदमी के मुँह केहेन हेतै से कहू? ओ फोन क कऽ बजबै छथिन, ओ फोन केने रहै छथिन। हँ तऽ एक दिन की भेलै न, बौआ के फोन केलखिन रै मयंक से आबै, ई गेलै चाह क गेट बड़का काऽ कि ओ लड़ऽ लगलखिन। ई त होता अपने तेहेन, कहलकै हम ओतऽ कनि देर रुकनव भ गेलौ, आब हम जेबे नहि करबै, हम जाइ छी तऽ देखिहिन जे गेलै ओकरा दुआरे जे अहाँ लड़ऽ लगलियै त ओई आदमी के खराब नहि लग तै जे हमरे दुआरे इ झगड़ा करै छथिन। हम सब कहै छीयै जे ओ लड़ै छथिन, अपना मे लड़ै छथिन। रौउ लड़ऽ दहुं तऽ कहै नहि हम गेलियै तऽ हमरा लगलखिन, हम नहि जैब आब।
काउनो होइते रहै छै हुनका सबके दुनू के, तुरन्ते मे देखबै क ते नीक, कते ओकर बात कता हऽयौ ओहो कहता ओहो कहता यै। दुनू के से होबाऽ लागत जे पुछू नैय। अऽ, बौआ के नैय केश काटल लऽय ई बीच मे पातैर जहिया पड़ल लऽय।
हँ।
तै कटाइत रहेै, हुनके ओड़ियानी में। तऽ आब कथि लेय? हं तऽ चाचियो मिठाइ उसरगने रहथिन ओ अपन बेटा के सन कोबला केने रहथिन से बला, हं। तऽ ओ मिठाइ जहन मिठाइ उसरगेलै, पातैर पड़लै, तहन अपन नहाइत रहैथ। गोड़ लागाऽ तहन नैय एलखिन, आ जाहन बौआ के केस कटाइत रहैय तहन मोबाइल लऽ कऽ गेलखिन, आशीष केऽ नाइटिये पहिरने अपन गेलैथ भगती घर मे। आ ओकरा आशीषके फोन केलखिन, कहलखिन देख आशीष इ तोरे साथ गेलुये, इ पीरा वला जँ उजरा वला मिठाई नहि छोर। पीरा बला मिठाई अपन छौ, गोड़लाइग आ मिठाई के।
पीड़ा मिठाइ के गोर लगतैय कऽ भगवती कऽ गोर लगतैय हमर बौआ।
हमहुँ रहियै सबके, मतलब ग्रुप मे वीडियो कॉल क कऽ, इहो सब रह आब तऽ ई सब तत्ते हसैत तऽ हमरा अपने बड हँसी लागल।
बराती कऽ मिठाइ कऽ बड़ लागतै, परसादी तऽ सब एके रंग होइयै।
ह नहि उजरा वला मिठाइ अपन नहि छो, पीरा वला मिठाइ अपन छो गोर लाग।
चौरचनमे जइनह आबै छथिन। थिन ऊपर में, प ओ दूगो डालिया सँ दुनू डाली जखन पकड़ाइ हम सब तऽ ओते डाली रहै छै। तऽ डाली पकड़ाबै मे हम रहै छिये, आब हमरा कोन मतलब जँ इ ककरो छिये सीधा- सीधा एकरंग से डाली उठबैत गेलहु, तैत गेलहुँ। उ हुनका डाली जँ अबै छै, हं। इ डाली अदिति के नाम के अइ, इ डाली आशीष के नाम के अइ। ऐ दह कऽ पुरेने
आ ओयके बाद तऽ अपन ओयह घरसँ जखन एलैथ, तहन तऽ तते उम्हर मतलब ओ हजमा केश काटैत, उम्हर दुनू प्राणी कऽ तत लड़ाई भेल, तत लड़ाई भेल जे पुछू नहि, ओ कह अहाँ हमर मुबाएल, मुबाएल लऽ भेलै झगरा, लेकिन आब ओते नहि बुइझ पेलियै, कि लऽ लेकिन कऽ अहाँ छुलउ किया नहि मुक, अहाँ हमर मुबाएल किया छुलौ? ताहि लए दुनू तते, तऽ हजमा कहै छै बाप रे, ई दुनू इनाहिते करैत रहै छथिन। सतलखा वाली चाची अहाँ केस काटू नै चूप- चाप, केश काटू जाउ। तेना करैत रहथिन। अहाँ किछ नहि, अहाँ केश काटू ने, अहाँ केश काटू अपन जाउ अहाँ। हुँ। आ एखन जँ तऽ अपन चाचा नहाए गेलखिन, ता तक अपन भांग अपन पिस लैतिय अपन। आये मतलब कनी -मनी लोग खेलक ने, से एते बड़का- बड़का गोला खाय छैथ थिन एक बेर मे, बहु बहुत बड़का -बड़का गोला रह से नहि जे एतनी टऽ खा लेलहुँ, एतेटा बड़का गोला कहादन एक बेेरमे खा लै छथिन।
हँ, यै लागै नहि छैन?
पता‌ नहि कि कहू, कहै छथिन नहि खाइ छी तऽ हमरा निंद नहि होइय। आब आदत भऽ गेल छैन तैसे कि किऽ सु सुतल रहै छथिन, ओयके बाद फेर लड़ाइ होइ छैन जँ लेट भऽ गेल। आ एखन के जे लुक देखब चाची केऽ दाँत खोएल कऽ रखने, आ ओहिके बाद नाइटी ऊपर कऽ नहि एकदम बैहने, आ ओ पेटीकोट पूरा नीचाँ रहै छैन।
अच्छा!
हँ, चाहे ए
सेऽ किया केन रहै छथिन।
ओ जात खाना बनबे छथिन आ जात नहेथिन सुनेथिन तऽ ओनाहिते उ केने रह चाहे जोन रहे अंगना मे बोनहार रहै कियो रहै छैय ओय स मतलब हुनका नैय हनका लुक जब तक नहाय नैय जे तब तक लुको इनैहते रहै छैय चाची के हम त कहियो काल देख देखै छियै न तते हँसी लागैत रहैया लेकिन हुनका केक ओना कियो कहितो नेै छैन के कहतन अपने लोक के समझ ह
ह ह। ओ हुनका के कहतैन से बात ई भेजै छैय उ्चैठो भगवती बला लेबै।
हँ भेज दिय अैछ तऽ। उचैठ भगवती बला हमरा परसू हं हं दू चैर टा भेज